खनमेए क लेए फोन यौ।
ह ओ कटि गेलै अपने आप पेन पता नहि चललै केना क
हँ भए सकै छै टाइम पुरि गेल हेतै। तब की बतबैत रहियै अपनेके?
हॅं कहैत रहियै कि कला ओहि में जादा बच्चा भरै छै बी पी यू पी एस सी में दस लाख भरै छै आओर सीट रहै छै नौ सौ अनठानबे नौ सौ पंचानबे मतलब एक हजार से कमे सीट रहै छै। सीट रहै छै ओहिमे आओर बी पी एस सी मे भरै छै छओ सात लाख बच्चा ए मे सीट रहे छै इहो में नए सौ सीट रहै छै करीबन बी पी एस सी मे करीब नअ सौ कखनो कखनो जादो सीट भए जाइ छै जेना बारह तेरह सौ। यू पी एस सी मे नअ सौ से कमे नअ सौ हीे करीबन मे सीट रहै छै एक हजार सँ कम्मे हमेशा।
आ रा
तऽ नअ सौ मे सँ अहाँके एगो सीट लै के छै।
हॅं आ बच्चो अर अइछे ने।
जे प्योर बच्चा हेतै जे तैयारी कयने हेतै बढ़िआँ सँ उएह नअ सौ मे से ने एगो सीट ने अहाँके लै के छै।
ह त
तऽ भरै छै बीस लाख तऽ सभ पढ़य बला बच्चा थोड़े रहै छै।
सभ तऽ पढ़ैबला बच्चा नहि रहै छै। कुछे बच्चा रहै छै जे अहाँके पढ़ैबला छै।
ओ
तऽ ऊ ओ बच्चा नओ सए अगर सीट छै, या माइन लियो सातो सए सीट छै, तऽ ओइमे सँऽ अहाँके एकेगो सीट नै चाही।
हँ
तऽ ओइ एगो सीटकेँ प्राप्त करयके लेल अहाँ कड़ा मेहनत करबै। बढ़िआँसँ तैयारी करबै तऽ हेबे करतै सभ बच्चा सब बच्चा पढ़ ब नै रह छै, बुझलिये आ सब बच्चा बुझे छे, लक लेअवर चोरी चानं्स लेकिन आब -आब जे समय छै एखुनका ओ लक लेबर चोरी चानस से नहि होवला छै बुझलियै। ओहि खातिर लए अहाँके बहुत मेहनत करय पड़त। आओर मेहनत करबै तभी किछु, प्राप्त हैत दिन राईत्र जब मायणलियो आहाँ पढ़ैए पर छियै खाना मिलबे करैए सब चीज फैसिलिटी मिलबे करैए तऽ हमरा दुनिया दारी श की मतलब बढ़िआँ सँ पहिले पढ़ि लेब पहिले जिन्दगीके सफल कए लेब तब अहाँ अपन जे मोन हैत से करब सफल भए जायत तऽ लोगो पूछ करत छै कि नैय।
ह
तऽ ओई खातिर कड़ा मेहनत करय पड़त आ बढ़िआँसँ अहाँकेँ पढ़य पड़त अहाँ जे पटना जाइ छियै तऽ मानि लियौ पटना मे तऽ डेरा पर रहे छियै तऽ उंहा की सब करै छियै, कए बजे उठै छियै, कए बजे पढ़ै छियै, केंय बजे खाइ छियै। ऐं
छ बजे उठि जाइत रहियै ओकर बाद त बाहर जाइत रहियै पानि आर आनय लए पानि खइत पानि आइन कऽ ओकर बाद नहा आर लियै सबेरै।
हँ
ओकर बाद फेनो तनि देर पढ़ैत रहियै ओकर बाद फेनु आ आबैत रहै बाबू लगो तऽ ओकर बाद तनि खाना आर बनबैत रहियै।
हँ खाना अपनेसँ आब सीख गेलियै ने बनेनाइ
ह हँ बहुते चीज बनेनाइ सीख गेलियै अपने सँ ह बस खाली रोटीक त तनि दिक्कत होइ छै बाँकी सभकिछु बना लै छियै। एक दू बेर जरी गेल रहे चावल आर कनी तनी धीरे - धीरे सीखे गेलियै।
खाना बनबैत रहियै।
हमा बना लैत रहियै एगारह, बारह बजे तक ओ आबैत रहै। साढ़े दस तक एगारह तक ओकर बाद खाना बनबनाइ स्टार्ट करैत रहियै।
ओ
तहन बनालैत रहियै अत
ओ ऊ लेटसँ आबैए ने
हँ ऊ जाइत रहै आठे आठ बजे, अओर आइब जाइत रहै साढ़े दस एगारह बजे तक। उ अथीवला के कोचिंग पकड़ने छै, ओ इंस्टिट्यूट जेना ज ओकर कोचिंग नहि छै।
ओं तब आह अहाँ बना कऽ रखि देैतियै रऽ तऽ नहि हेतै रए दिनमे।
नहि ओ कहै छै कि हम आएंगे तऽ तऽ दुनू आदमी साथे मे अना कहै छै ओएह खातिर ल दुनू आदमी ओ आबैत रहै तऽ, दुनू आदमीे साथमे बनबैत रहियै ओ काटि दैै सब्जी। हम फेर भूजि उज के ओकरा बनैये, आ उ चावल चढ़ाय दै। दुनू मिलके काम करियै।
ओ आ हुआँ जे छै से, आ ओकर बाद जेना मानि लियौ अहाँ छऽ बजे उठैत रहियै। फेर बाथरूम आर जाइत हेबै, आ ओ ओकर बाद की करैत रहियै सबसँ पहिले।
ओकर बाद फेनु तनि देर पढ़ियै, ओकर बाद लेहै आरलीए ओकर बाद तब तक उ बनै हँ टाइम फिक्से रहै।
कैं बजेसँ कैं बजे पढ़ैत रहियै।
पढ़इत रहियै आठसँ साढ़े दस एगारह बजे जब तक उ आबै नहि।
ओं आ ओकर बाद खाना बनैये।
खाना बनाए लेती।
आ खाना कए बजे खाइत रहियै।
खाना खैए लियै बारह बजे तक।
ओ बारह बजे तक खाना खैए लियै।
बारह साढ़े बारह बजे तक खाना खैए के, आ एक बजे तक आराम आर कैए के ओकर बाद फेनो फैनो तनी देर पइढ़ लियै। ओकर बाद फेरो शाम के निकल के पढ़
कैए घण्टा
दू घंटा तीन घंटा पढ़ि लियै।
त टाइम फिक्स कैने रहियै तीन घंटा।
हँ फिक्से रहै, एक से पाँच आर पैढ़ लियै ओकर बाद फेनो बाहर आबि जाइयै।
हूं नहि तऽ एकर मत मतलब रु रूटीन नै बनाउ, ओकर बाद बाहर कत जइयै कै बजे निकलियै बाहर।
ओकर बाद निकलियै जब धूप पूरा कम भै जाइ, छऽ बजे आर मार्केट ओकर बाद सब टी आर पी लिये ओनी, नाश्ता आर कैं लियै ओकर बाद दुनू आबैत रहियै घर ता।
कतऽ- कतऽ जाइत रहियै घूमै लए।
घुमै ले अहै बगलेमे जाइत रहियै, राजेन्द्रे नगरमे घुमैत रहियै ओना, और शनी वार आर के जाइत रहियै, तनी दूर जेना स्टेशन के तरफ, पटना जंक्शन के तरफ। बुद्धा पार्क आर छै, उहो में गेल रहियै एक बेर।
हँ।
म्यूजियमो आर घुमने छिअइ म्यूजियम में बहुत कते अच्छा अच्छा कलाकृति आर देखलियै
ओ नैका म्युजियम जे बनलै न ओइमे
हँ बिहार म्युजियम अलग छै, और एगो और छै पटना म्युजियम दूगो म्युजियम छै। पटना एतऽ पटना वला पटना म्युजियम जे छै ओ पुरनका म्युजियम छै, बिहार म्यूजियम नइका वनलै हैं, अइमे नइका- नइका टेक्नोलॉजी सब ई सब बिहार सरकार डाललकै कि देश विदेश - विदेशो सभके आदमी आबै छै ओहिमे देखै ले।
हूं।
हे एगो दूगो हम अर देखलियै विदेशियो आदमीके ओकर अन्दर घुमै ले गेल गेलियै तऽ
बात केलियै अहुं
हँ एगो कहलियै वेयर मतलब आप कहाँ से इंग्लिश में कहलियै कि व्हेयर आर यू फ्राम तऽ कहलकै हम जर्मनीसे इहो अङंग्रेजिएमें कहलकै। तऽ हम कहलियै नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा उहो कहल कहै कि मी टू - मी टू मतलब कि हमको भी आंगा फेनो घुम लागलै हुं।
नै तऽ और बात करके चाही ने अहाँक के की करै छियै, कहाँ घुमय ले एलियै कि कोनो अलग मकसद य हमरा आरके अपन देश में अहाँ केना लै जा सकै छी। कि हम जाइ ले चाहै छियै। या उ - उ अहाँके वहाँ जॉब मिलतै कि नै मिलतै ई सब बात करैके चाही ने अहाँके। नै बुझलियै अहाँ त भाषाके जानकार छियै ने। इंग - इंग्लिश भाषा अहाँ बुझि सकै छियै समझ सकै छीये ई लिखि सकै छियै बोलि सकै छियै।
हं।
त जब मानिके चलियौ अहाँ भाषा के जानकार छियै त बात और आगु बढ़बैके चाही जेना फ्रेंड रहै छै तेना करिके बनबैके चाही ताकि अहाँके उ मदतो करि सकैए जब फ्रेन्ड बनि जेबै
हं अं।
तऽ अहाँके मदतो करि सकैए उ। आ मदति करि देत तऽ अहाँ बुझैत छियै ने विदेश आरमे लोक जब मदत करि दै छै तऽ ओ कतेक आगू बढ़ि जाइ छै। कारण विदेश में अहाँके भारतसँ अलग तरीका सँ लोक जीबै छै।
ह। मारत अखनो जेना अंग्रेज छोड़ के गेले जेना पढ़ाई आर अखनो एना पढ़ाइ होइ छै भारत में दोसर देश आरमे अलग होई छै।
तऽ तै कारण अहाँ भारतके अर्थव्यवस्था ओतेक बढ़िआँ नहि छै ज से अहाँके लोग बाहरमे जियै छै जाहि ढङ्गसँ ओहि ढङ्गके नहि छै। यहूका अर्थव्यवस्था अहाँ बढ़िआँ से बी टेक कए लेबै तऽ देखबै की बढ़ियां बढ़ियां लोग अहाँके आई आईटी टियन सभ जे होइ छै। सभ चलि जाइ छै विदेश, किए जाइ छै?
आ जादातर आदमी मतलब चलि जाइ छै विदेश जा
किए जाइ छै एकर की कारन छै?
भारत मे ओते बड़ा बड़ा नहि छै कम्पनी आर इएह खातिर ओ सब बाहर जायके
नहि आ कम कम्पनियो नहि छै दोसर बात आर्थिक स्थिति ओतेक बढ़िआँ नहि छै अहाँ जे काज करबै। तऽ अहाँके काजके अनुकूल मेहनतनामा मिलैक चाही ने।
हॅं सेहो नहि मिलै छै।
से नहि मिलै छै तऽ कहैके मतलब ई छै कि लोग अपन जीवन स्तर उठबैक लेल अपन लाइफ स्टाइल बढ़िआँ सँ जियैके लेल अहाँके बढ़िआँ पैसा लागत।
हँ से तऽ लागैत छै पर जेना विदेशो आर मे जादा पैसा दै छै अथी आर के कोनो काम के जादा पैसा मिलै छै विदेश
पेपर मे वहाँ समानो सब एते महगा रहै छै कि वएह मे जेना यहाँ रूम मिलै छै कते मे भारत मे? औसत रूम के दाम रहै छै दस हजार। जे अथी आदमी रहै छै आ हुवां सत रूमके दाम छै सिंगल रूमके दाम चालीस हजार पचास हजार। सीधा चारि गुना पाँच गुना खर्चा होइ छै विदेशमे।
आमदनिओ वएह हिसाब से छै ने तऽ नहि बुझलियै हुआं डॉलरमे चलैत छै ने भारत में रुपैया चलैय छै त हुवां एते डाॅलर बचि जायत कि भारत में अहां के बढ़िआँ पैसा बनि जायत‌।
हँ भारतमे तऽ बनि जेतै बढ़िआँ पैसा एतेक पैसा बचि जाइ छै।
हू।
हमे वएह छै कि जे हियाँ से गल्लै जे आज स्टूडेन्ट सभ बाहर पढै़य खातिर तऽ ओहिमे से एगो रिपोर्ट निकाललकै
तेरासी परसेन्ट स्टूडेन्टके वहाँ काम करै लए पड़ै छै। अपन अथि चलबै खातिर। से अकर मतलब तऽ मतलब की हँ पार्ट टाइम करैयल पड़ै छै आ आर भारत मे जे स्टूडेंट सब पढ़ै छै ओहिमे से नब्बे परसेंट एनाहि पढ़ै छै बिना कोनो कामके। गार्जियन पर जीतै तकर मतलब कि भारत मे पढ़ाइ-लिखाइ तऽ सस्ता छै बाहरके मुकाबले। आ बाहरमे
सस्ता नै छै एगो चीज देखियौ अहाँ जे सोचै छियै कि से उहां काम करऽ पड़ै छै तऽ काम करैत हुए पढ़ै छै कारण कि गार्जियन विदेश भेजैमे ज्यादेतर गार्जियन सक्षम नै छै इहोंका लेकिन केनाहितो -केनाहितो पहिला बेर एक बेर अहाँके दए देलक।
नै बुझलियै एक बेर अहाँ के केनहितो दए देलक बहुत मेहनत करि कऽ अहाँ पैसा जमा करिके दए देलक अहाँ चलि गेलियै विदेश विदेश गेलियै तऽ स्वाभाविक बात छै गार्जियन ओते मजबूत नै रहि जाइ छै। कारण आर्थिक स्थिति तऽ बहुत बढ़िआं छै ने इहोंका गार्जियन सबके। तऽ तै कारण हुआँ काम करै छै त